आयल छीयै।
हेलो।
हेलो।
हँऽ।
कि करबै।
कतय से बजै छी।
हम तऽ मधुबनी सँ आहाँ? हेलो
आ हम तऽ हँ। हेलो
अपने
हमर गाँव भेल चउरी। चौरी गाँव अइ जिला मधुबनी भेल।
अच्छा -अच्छा हमरो जिला मधुबनी गाँव उछाल भेल।
अच्छा बढ़िआँ की करै छियै? हँ, हँ ठीक छी आहाँ ठीक छी? हँ।
आँ
शादी भऽ गेल अइ?
हँ शादी भऽ गेलै। दुटा बौआ अइ।
अच्छा ओय मे बजात अहीं के बौआ? की करै छेलौ? हेलो